अले आवाज
हँ
की सब कऽ रहल छी यौ।
यौ एतय तऽ हम बारिश में छी। की कहू भयं पानि भऽ रहल अछि। भयंकर पानि भऽ रहल अछि।
अच्छ
बारी
हमरा सके कहाँ पानि होइए यौ
एकटा बढ़िआ ए एमहर बारिश मे एकटा बरिया गेल बारिश मे आब देखे छिय आइ काल्हि तऽ अहाँके प तनी टाइंग के पंडालो जे बनेने रहे छै से बड सुन्दर आ बेसी दूर जाइके नहि छै। चारि किलोमीटर जाइके छै। भगवानपुरसँ चिड़चिड़ीप तक जायब।
वाह वाह वाह।
हँ तऽ मेने रोडमे छी। कोनो टेंशन छैहे नहि। लेकिन पानि भरपूर भऽ रहलए तहिना गर्मी केने अइ की कहू। पानिओ होइत छै। तऽ गर्मी ठीक रहतै ने से नहि गर्मी बड्ड गर्मी कयने छै।
आइ ते भयंकर रौदो रहै ने दिन मे आ मेन छै। रौद होय छै। फेर मेघ लगै छै। रौद होइ छै। मेघ लगै छै।
हँ मौसम जे छै। से अहाँके उएह होइ छै। ने सर्द गर्मवला मौसम भऽ जाइ छै।
हँ हँ सही कहै छी।
तब अहाँ सुनलहुँ गेलौ अथी जन्मदिन मे बौआ के जन्मदिन मे
हँ जन्मदिन मे गेल रह यौ काल्हि रहै यौ जेटकी हमर ब जी के रहै जन्मदिन।
हँ तऽ हमहूँ तऽ गेले छलौ हेँ हम तऽ चलि एलौं भोरे भोर।
हँ अहाँ तऽ गेल रहौ। भेट भेले छौ। सही बात छौ। हमसभ तऽ साँझ मे एलौ हँ बस
जे छै। से आइ चलि एलहुँ अच्छा आ अहाँ आ एलहु ह भोर मे अथी साँझ मे
हँ आब राति के ट्रेन से अबतहुँ ने तऽ एखन ट्रेनेमे रहितहुँ बुझलियै।
ट्रेन वलाा मे की भयह जते तक अहा आयल छलौं। हे ओते से अहाँ से बसे सुविधा होइ ता
नहि देखियौ बात की छै। ने ट्रेनसँ अबितहु ने ट्रेन से अबतहु एक तऽ लेट होयते ऊपरसँ ओतऽ से फेर ऑटोसँ एबतौ लऽ जाउ ने ओकरा लाटो आल छै।
हँ ऑटोसँ अबितहुँ फेर लेट सेेट होयइते समयके कोनो ठीक नहि छै। कखन पानि पड़त कखन अथी होयैत।
से नहि छै। ऑटो से एबतियै तऽ दू सए टका तऽ मिनिमम चार्ज ले छियै। तऽ झंझारपुर रिजर्व के
दू सए रुपैआ
अरे बाप रे नहि पूछू अजीब लूट छै। एहिठाम
बाप रे बाप
ओहि दिन गेलहु ओ छोड़ अढ़ाइ सए टाका के छ।
एह एह कमाले सबटा बुझाय अही मे
अरे बड़ा समस्या छै। कम इम्हर तोरा अथी छैस कम ने तऽहि सब लऽ क जे ठीक से तऽ ओहियो दिन गेल। रहिै दू सए टका देने रहियै आइ सोच ओ ओना ओ तऽ हम नहि रहै ध्यानमे रहै। जे कखन जल्दी सँ घर पहुँच जाए
नहि नहि जे आइ अहाँ ओतय छलहुँ। हेँ जेहन बेला मोड़पर तऽ ओतयसँ आरामसँ दिल्ली मोड़ चलि जाउ बस पकड़ि यिया तऽ बस से की छै। तऽ एन एत पर उतरल तऽ ओतयसँ लग अछि। आ स्टेशन सँ दूर पड़ि जाइएा
आ नहि ई एतऽ दुर्गा स्थान लग उतार देलक ने मधेपुर वालला बस रहे
ए तब कोन टंशन तन तऽ कोनो दिक्कते नय
लेकिन ओ वए त हम ओ की कहै छै। दीदी डेरा पर
घर लग फेर कनि पानि लागल होयत ओतऽ
हँ ओ तऽ कनी मनी रहै दीदी डेरा पर गेल रहियै ने
हँ
तऽ ऑटो रिजर्व कऽ के गेल रहियै भाईजी डेराा सँ
हँ
तऽ ओहिमे सभगोटे गेल रहियै तऽ ओहो डेढ़ सए टका लेलक
अच्छा भोजियौ दीदी सब सब
सभ तऽ ओहिमे जे छै अहाँके नहि भायजी राति मे एता
अच्छा भाईजी रातमे एता
तऽ ओकरे कहि देने रहियै जे तोरा हम फेरसँ फोन करबौ साढ़े चारि पाँचके बीचमे
हू
तू आबि जइहँ
छोड़ि दिहां दिल्ली मोड़
छोड़ि दिहां दिल्ली मोड़ तऽ ओ बहिं दिल्ली मोड़ जे छै से पूरा ओ तिरपेक्षण कऽ के लऽ गेल हें
अंए
ओ नहि ओतहि सँ सीधा रास्ता जाइ छै एन एच दिस
ह ओ रानीपुरवला
ह रानीपुर वाला
तऽ अहाँ रानीपुरमे उतरि जेतहुँ तखन ओते सऽ दिल्लीमोड़ तहन कियाक गेलियै अहाँ फेर।
नहि तऽ आब। रहै जे नहि सेहो नहि ने होइ छै स्टैड से सीट भेट जाइत छै।
हँ सेहो बात छै। आ ठाढ़ कते दूर जेबै
रस्ता पेड़ा तऽ अहाँकेँ आब बस एले चढ़ा लेलक आब सीट नय तऽ आ धियापुता लके समस्या भऽ जाइत छै। ओना मधेपुर वलामे बैसलहुँ तऽ पाछुएमे सीट भेटल
झूला झूलते आयल हैब
झूला झुलैत एयलहुँ हे लेकिन चलू जे आबि गेलहुँ अपन छओ बजे छओ बजे तक घर पर रहु छओ से।
झलफल होइत होइत अपन अपन अहाँ पहुँच गेलहुँ।
ह ह ह
नहि से तऽ बहुत।
आ पप्पोके रहनि पूजा कराबयके जाइके
आ दीदी ओते रहि गेलखिन।
दीदी आब अहाँ कहलखिन भौजी जे रह दियौन दू चारि दिन।
नहि ठीके छै तऽ अपन दू चारि दिन रहतै त ओसभ चलि गेल रहथि कि ओसभ चलि गेल रहथि कि मतलब छलेइथे एतऽ
नहि ओ सभ छलएथे आब अपन ओझाजी लऽ के गेल हेथि
अच्छा छोड़ि देथिन।
अहाँ ओसभ साँझ मे गेल रहथिन हमसभ तऽ साढ़े चारि पौने पाँच मे निकलि गेलियै न
नहि नहि नीके केलहुँ सबेर सकाल अपन घर पर पहुँच गेलहुँ समय साल।
ह जैन जैन जहन बस से अयबाक रहै जेहन प्लानिगे कऽ लेने रहिय जे बसे से आयब तऽ कहलियै जे आब ओतौ नहियो गर्म भए गेले सभ अपन चै एते इमहर आमहर भएऽ गेल रहै गप सड़का भए गेल
ह
कहलियै आब चलू आ इहो ऑटो वाला के कहि देने रहिये तऽ ओहो आइब।
फेर एता से कै पाइ लेलऽ कऽ दिली मोड़के
डेढ़ सए टका लेलऽ कऽ फेर
एतौ स डेढ़ सए बाप रे लूटेय यौ
करबै तऽ आब कहलियै जाय दियो आ हम बुझलियै जे ओनहियो झझार पो स्टेशन से तो दू सए टा लेबे करते
नहि ठीके छै ओता तक आयब गेलोउ ओता से फेर अपन।
डेढ़ सए। ह ओना बस मे हम देलियै एक सए साठे रुपआ बुझलियै
अच्छा असी रुपैआ आदमी
ह रहौ पाछू मे तऽ कंडकटर आयल
हू आ
तऽ पुछलक सुनियौ ने तऽ पुछलकऽ जे कतय जेबै
ह
तऽ हम कहलियए यौ ज जेबै तऽ झञ्झारपुर तऽ झञझारपुरमे कतऽ जेबै हम कहलि जेबै हम अहाँकेँ हम हम पहिले पुछलियै जे अहाँ कतय दऽ कऽ गाड़ी नीचाँ करबै कन्हौरीमे की मोहना मे तऽ कहैया कनहोलीमे तऽ हम कहलियै अहाँ हमरा रामचौकसँ पहिले दुर्गा स्थान छै
हँ
ओहिठाम अहाँ हमरा उताइर देब
हँ
तऽ कहलक ठीक छै तकर बाद ओ आगू बइढ़ गेलै बुझलियै
हँ
आगू बढ़ि गेलै तऽ आब हमरा भेल जे देखियौ आब अन्नूँ देलेथ कैश हम कहलियै ऑनलाइन लेबै तऽ ओ कहलक जे कतय जेबै से सब गप भेलै तकर बाद फेर ओ बिसरि गेले हम बुइझ गेलियै जे ई बिसेर गेलै
हँ
तखन अहाँके जे छै दू तीन गोटे से जानि लऽ के ह आगू चेल गेलेय सीट सब पर त हम कहलिए यौ हमरो पैइ लल यऽ
हँ
तऽ ओकरा एक सए साठि टका देलियै तऽ ओ अपन तावत में एगो से बग झग भऽ गेलै
ओकरा
हँ ओखकन होली तकके नब्बे रुपैआ मँंगै छलै
अच्छा आ ई दै छलै आ
ओ अस्सी दैत हेती
आँ
आ हम तऽ असीए टाका देने रहियै दुनू गोटा मिल के असीए असी अस्सी एक सए साठ हँ त ओ ब बग गझ भेल रहै तऽ ओहि टाइममे गिनने नय हेतै य गिनने हेतै तऽ ओ राखि लेलकै तऽ ओ बगजग भय रस्ता ओकरा दू तीन गोटे से बगजग भेलै फेर ओ जेन सकरी के बाद नय सकरी के बाद जे छै
हँ
तऽ फेर ओ आयल हमरा लग ओकरा भक भसके टूटल हेतै
हँ
हमरा कहेए पाइ दियौ हम कहलिए रे तोरा बजााक पाइ देलियौ तू कहै छ हँ त अच्छा अच्छा ह त पाइ देने मेन छै टिकट नहि द छै
हँ तऽ ओ अहाँके जे छै कन्फ्यूजन भऽ जाइ छै
हँ ई प्राइवेट बस सब वला सब समस्या छै ने फेर अहाँ महानगर सब दिस चलि जाउ तऽ ओतऽ ऑनलाइन फेसिलिटी रहेय छै
हँ ऑनलाइन अहाँके तुरत चलान टिकट निकालिकऽ दऽ देत
कन्डटर जल्दी अहाँ के सीटे सीटे नय बुएत अहाँ घु बैसलो एक जगह बैसल अछि ओ सरकारी बस सेवा रहै छै न
आ बिना टिकट के अहके अथियो ने तुरते द देत टिकट बैसबे आ ओहि ओकबाद टिकट द देत कत से कत जेबै से कहियो तत
झ झंझारपुर मे दू टा पिंक बस देलकै हे झंझारपुर टू मधुबनीक के लेल
अच्छा
ओ महिला के लै छै ओ फ्री रहै छै नै पुरुष ओमे नै बैैस सकैया ओ पर लिखल छै केवल महिलायें
ओ तऽ हम तऽ काल्हि देखने रहियै पूरा खालियए रहै
हँ तऽ ओईमे महिलेटा जाइते छै ने महिलाके एको रुपैआ नै लगतै
अरे नै लगतै ओ अलग बात छै महिलाके एको रुपैआ नै लागौ लेकिन अहाँ पुरुष रखबै
नै पुरुष के रहिते नै छै एतहुसँ अहाँके दरभंगा स
नै नै हमरा हमरा लगैया अहाँके आधा अधूरा बुझल अइ मानि लिअ किओ महिला छै ओकरा संगङ्गे पुरुष छै तऽ ओ पुरुष थोड़े नै जेतै
नै ओईमे महिलाये टा छैहे
अरे भा केवल महिलायें छै ने लिखल
हँ
ते तऽ एहि केस मे जे महिलाक के जायके रहतै ओकरा संगे मानि लिअ ओकर हसबेंड रहतै
ओय मे नै जा सकैए
ई तऽ ई तऽ गड़बड़ भेलै हमरा ई तऽ कोनो विशेष
हँ पिंक बस सेवा छै ओहिं महिलेटा के अहाँ के अथिये देने छै
टाईम टाईम तऽ ई छै जे बेसी देखलियै या हमरा लगैए बीस सीटर हेतै बीसटा सीट बी हँ बीस या तीस तऽ हँ दूए टा बसे देलकै हें
हँ
हँ से रहै चलू जाएह किछ जे देलकै
हँ रातिमे तऽ बड्ड मोन लागल लेकिन अपना सबके आनन्द रहलै
आनंदम आनन्दम भऽ गेलै अहाँ सबके एक तऽ आबै मे अहाँ सब लेट कऽ देलियै बुझलियै
यौ की कहू आसू आइयो जे एलौं
धु आसु अहाँ खतम
आइयो जे एलौं न हम तऽ आइयो कोनो विस विशेष नैे आइ जे छै से एलौं तऽ किछु ने हुनकर घर तर लागल छलनि ताला मारल छलनि सब अहाँ के गेल छलनि हें घुमय लए
यौ आसूके आसूके जे छै ने से आब की कहू हम आँसूके छनि सब दिनसँ छिड़ियाइवला बात
हँ एलखिन हें आब सेहाँके घर मे गेलखिन तऽ ताला मारल तहन फेर मिल घर मे एलथि ओते बैसल फेर पाँ अथी दू तीन के आसपास मे हुनकर माँ सब एलखिन हेँ तकर बाद घर खोललखिन हेँ तखन गेलथि हे घर
दू तीन बजे एलखिन
हँ हम कहलियनि जे ओतय जे दस मिनट रूकि जेतौं तऽ भाग लगलौं तुरते आ एतय जे छै से आबि कऽ पहाड़ खुना देलियै अहाँ
आ मान लिअ अहाँ अथी एक तऽ पता नै की बात
आ से नै आब बतै आब कहलखिन ते आब संगे गेलिया ट्रेने स आबि जैतै हुनका विदा क दैतियैन ओहो बाद मे
नै नै ओसब तऽ ओहिना ओ कनि देर हँसी मजाक चललै अलग बात छै लेकिन भोर स जे ओ पूरा माहौल बनेने रहै जायब जायब जायब जायब जायब जायब अरे जायब तऽ भाय सब उप उठले हे नास्ता पानी बना रहल छी नश्ता।
एक बेर कि भेलै तऽ हुनका फोन एलनि अहाँकेँ साढ़े छओ बजे करीब
नहि ओ। ओ एक तऽ अहाँ अपन सबेरे एगारह बजे जा के सुति रहलहुँ ओछन पर। कि बुझलियै। तुरते तऽ अहाँकेँ तऽ नींन्द टूटि गेल आ आन आदमी जे तीन बजे चारि बजे सुतले है।
ओकरा से जे छै आब उठूं उठूं उठूं
कम से कम एक बेर चाय पितते कनी गप सरक्का करते
शुरुएमे जे पहिले चाय बनबै छलियै ने जखन तखने। कहलखिन जेक जल्दी चलू से हमरा जे छै से सरस्वतीजी एना असगरै छथिन हमरा। यौ हम कहे पहिले चायो पिया देब कि नहि ठीक छै आ तकर बाद हुन्का अहाँकेँ जाइके इच्छा तखने अहाँ तुरत विदा भऽयतै ने। तकर बाद घुसलखिन ओ बाथरूम बाथरूम। घुसलखिन तकर बाद अहाँकेँ ओ लगभग आधा घंटा बाद निकलखिन।
ह
से छलै ह तय के बार से हमरा कहे छथि कि से चलतों ओदके सरस्वतियो जी सभ आबै छथि कपिलेश्वर मे दर्शन करू तऽ से जे छै। से ओसभ अहाँकेँ उचैठि जेथिन तऽ हमरा जे छै से ओहि गाड़ी मे छोड़ि देतहु। अहाँ गाड़ी लऽ कऽ चलि जयतौ हम कहलो ओ गया गेल बनारसँ दक हम घुमे लए नहि जायब। एक नम्बर समिय दऽ कऽ चलू एक घंटा मे हम घर पर पहुँच जायब।
हँ घर पर अहाँ आरामे करब अहाँ आब ओतय जा कऽ कि करबै। से से एहन रहे रहतिये तऽ फोन कऽ कऽ अहाँकेँ कहितै जे जल्दी यउ भायइजी तहन सङ्गे चलऽ। से कहाँ है कथिसँ गेल रहथिन ऑटोस
नहि ओकर आदर्श वाला गाड़ी से।
आदर्श के छी अच्छा अच्छा अच्छा। ओ जे किछु ओहो दुआरे ते हड़बड़ाएल रहो।
हँ ज